हेलो
हँ
हू
हँ कतहु जे तीर्थ स्थानमे जे मास करै लए जाइ छै
हँ
तऽ ओहिमे की व्यवस्था सब करऽ पड़तै
ओहिमे जेना सिम सिमरिया लोक जाइ छै कातिक महिनामे
हँ
तऽ ओहिमे सिमरिया गेल कातिक महिना मास कयलक एक महिनाके पूर्णिमासँ पूर्णिमा य संक्रत संक्रान्ति तऽ लोक चाउर दाल रुपैया पैसा अपन लेलक सब सब्जी तब्जी ते खरीद कऽ घर के चाउ दालि लए लेलक मोटरी बान्हि कऽ
हँ
सत्तू कनि पिसा कऽ लए लेलक जे कखनो काल खाइ लए चूड़ा कनी लए लेलक
हँ
सेसभ लए लेलक आओ रुपैआ पैसा सङ्गमे रहल
हँ जेना सिमरिया जाइत छै तऽ ओत त बेसी घर सब धर्मशाला सब ओते नहि रहे छै बनल अपन खोपड़ी बनबै
हँ ओतऽ ह गेल तऽ ओतय अपन जेकरा भेल तऽ तो से अपन लय गेल पनी तनी खर तर ओतऽ खोपड़ी बनबै लए नहि तऽ ओतहु भेटै छै अपन रुपैआके खरीद कऽ अपन बनेलक हँ खोपड़ी बन गेल खोपड़ी बनेलक ओहिमे अपन रहल
हँ
हूँ
आ ओतऽ अपन नहेलक कातिक
ओ तऽ हँ कातिक हँ कातिकेमे ओना जेना आब तऽ लोग पंचराइतो जाय छै ओनाहितो सब दिन जाते आबेत लोक रहे छै लेकिन मास करे ले लोक कातिके में जाय छै
हँ त अपन एक महीना लोक नहेलक भोरे सबेरे
हँ सवेरे नहेलक कथा सुनलक हँ
फून
तखन लोक
गोसाइके नाम सुनै छै सूर्य पुरण
पण्डीजी रहै छथिन सब हँ फेर आ लास्टमे दक्षिणा दए कऽ हुँ सीधा अन्न पानि उसगेर कऽ हाँ से देलक तखन अपन आबे दिन मे देल आ मेला सब ते एते रहे छै छै जे
हुँ आ जखन ओतय खोपड़ी बनबै छै तहन तऽ तुरन्ते चूल्हो बनबै छै
तुरते उएह मे खुने क ओ तय कोनो माटिके एतओं जंका चूल्हा नहि बनैत छै ओतऽ तऽ पूरा बलुआहे माटि पूरा रहै छै तऽ ओतऽ हँ ओते खुईन कऽ आ वएह चूल्हा बनेलक आ जारन सब बेचल ओते आयल सँठीवलाा सँठीवला कड़ा गोइठा सब चीज बेचय ल आयल साँझ के भोर के तऽ लोक अपन दस रुपआ रुपैआ पन्द्रह रुपआ जेना रहल तेना देलक लोक खरीद लेलक तक बनेलक
हू आ जहन फेर सक्रान्ति से सक्रान्ति पूरा भऽ जाइ छै तन तुलसिओ चौड़ासभ बना लैत हेतै
तुलसी चोड़ा हँ सभचीज बना लै छियै हुँ सभचीज बेचय लए हाँ सभ अपन अपन जगह ताकि कऽ सभ अपन बढ़िआँ जगह ताकिकऽ अपन खोपड़ी सुन्दरसँ बनेलक पानि दए कऽ
सााँझ के त कीर्तनो भजन सब होय
हँ धर्मशाला सब रहै छै ओमे कते कथा होइ छनि जतेक रहै छथिन कथा कहनाहर अथिसभ सेसभ गेलथि ओहि टाइममे सभ तऽ सिमरिए चलि आबै छथिन
हँ
हँ कथा कहलथि कथा सुनलथि साँझ केऽ नाच गान होइ छै कीर्तन भजन होइ छै भण्डारा डेली डेली होइते रहै छै
हँ
हुँ जे कर करेनिहार छथिन ओतय तय बड रहै छै
साँझके गङ्ंगा आरतियो होइत
गंगा आरती होइ छथिन हँहँ लोक गेल नहेलक पूजा केलक भोर क बड नीक लागै छै एक महिना सबसे लागै छै घर अङ्गनासँ नीक ओते लागै छै लोक निपलक पोतलक अपन घर दुआरि जकऽ लोक बनेने रहल
हुँ
हुँ साँझ के दूध दही से खो खोपड़रिे खोपड़ी बेचै लए आयल
हँ ह जे ओतऽ छठिमे रहैत हेथिन ओ
छठ हँ छठ शामो तक ने पूर्णिमा तक जे रहै छै तऽ शामो लोक खेललक ओतऽ खरीद कऽ आ हँ बिकै छै सभचीज आ छठो ओतय बड्ड नीकसँ होइ छथिन गाँव सभसँ नीक ओतय छठि नीक लागै छै हाथी सब तेहन सुन्दर सुन्दर हँ तेहन सुन्दर ओतऽ तऽ भेटबो नहि करै छै ओहन आ ओतुका हाथी सब बर्तन सब तेहन सुंदर सुंदर भेट भेटय छै जे लोक खरीद के केलक सब घूमे फिर फिरल गेल मंदिर ओत रहल त तते मेला लागे छै दुख दोकान सब लागै छै जे लोकके
खेले के पूर्णिमा के बरात आबे
हँ हँ तखने आयल ओहिमे जे नहि मास करैलए जकरा भेल से पञ्चराति करै लए गेल पाँच दिन रहल हुँ
अधो महीना ले जाइत हेते
हँ अदमासियो लोक करैत छै पन्द्रहो दिन करैत छै आ जख ओरा सेहो नहि होइ छै तऽ एक दिन गेल गङ्गा नहा कऽ आबि गेल
हँ
ओना तऽ आब ओतय सब दिन भीड़ रहै छै
हुँ हँ एतऽ हरिद्वार जाइ छै चैत महिना
हँ ओतऽ चैत महिना
हुँ हरिद्वारमे चैत महिनामे तऽ लोक गेल तऽ मास केलक हँ ओ सब सब त धर्मशाला बनल रहे
हँ ओतयसँ खोपड़ी नहि बनबय पड़ैत छै एतयसँ आब छै धर्मशाला लेकिन
हुँ हुँ हँ लेकिन नीक सिमरियामे तऽ गाँव घर के लोग
हँ नीक लागे छै एते बेसी ई लग पास के छै तऽ नीक एते लाग
हँ आ कते रहै छै लोक नस
ह्म ओहीम तऽ ओ कते जे मरल से उम्हर के आस पास के सब आयल ओहि मे अथी करैल हँ सभ
आ छैठोओमे पाबैनो करय लेल लोग पासके लोक सब आबैत हते ने हँ
घुमय फिरै लए पुल ओहि पार एगो मंदिर छथिन
अयोध्यो जी गेल मास करय लए
अयोध्यो अयोध्या जी मे कोन महिना मे जाइ छै चैतेमे
नहि ओत्त हमरा बैसाखमे जाइत छै हँ बैशाखमे
ओतऽ तऽ आब से मन्दिर बनि गेलखिन जे
हँ आ ओतहु ओतौसँ बड़का धर्मशाले रहैत छथिन थिन ओहमे लोक रहै छै
सिढ़ी एगो एते सिमरिये मे बनै छै ह नहि त और तऽ सब जगह आब धर्मशाले छै
आ नहि तऽ ओन्न तऽ मास करै लए हुए जतऽ जतय कुम्भ लागै छै
हँ कुम्भ के समय मे कुम्भ त चारे जगह लागे छै
हँ हँ बारह बारह साल पर रहयके जगह लागह ओ लोक गेल ओ तऽ जाइ छै ओएहमे तऽ प्रयागमे लागै छै हँ उज्जैनमे उज्जैनमे नास
हँ नासिकमे हरिद्वार में हं आब वृन्दोवन लोक जाइ छै मास करय लए पर परिक्रमा मे ओतय जाइ छै चौरासी कोश के परिक्रमा होइ छै तऽ ओतय जाय छै आश्विन के जतरा जे होइ छै छै दुर्गा पूजाके तऽ जतरा दिन लोक गेल
हँ
तऽ डेढ़ महीना लागै छै चौरासी कोष परिक्रमा मे
ओहि म तऽ सभचीज आबि जाइ छथिन वृन्दावनमे तऽ सभचीज छथिन ने
चारू धाम कहे छथिन न जे कतहु नहि गेलहुँ से ओतऽ चैल जाउ चारू धाम पूरा भए गेल
अपना माता पिता के लेने ओते चारू धाम मना देलकै
हूँ
मन्दिरसभ तऽ ओतहु बहुत बनि गेल छथिन ने हुँ
सभ दिनके परिक्रमा होइ छै आ ज जते जे चलि सकय या एक दिन मे ओते चलि रहल पर क्रिमा कीर्तन भजन करैत गेल आ फेर ओते फेर ओ सब चीज खोपड़ी सब धर्मशाला जकाँ रहै छै अपन बनि गेल अथी तऽ सभटा व्यवस्था भेल खाय पियएके ओतहि रहल ओतहि विश्राम भेल रातिमे फेर भोरमे हाँ
हूँ
उठ के ओतेस परिक्रमा भेल कोनो अपन खाना पीना के कोनो ने अथी इ जे ओतऽ हमरा बनबय पड़त सबटा ओ बाबा छथिन हुनके तरफ स सभटा होइ छै आ तखन इहो नहि छै जे जे ओ तऽ दस हजार कि पाँच हजार रुपैआ दियौ जकरा जे होइए से दियऔ ओहो नहि यत ओ मांगे नहि छथिन जे दिय
हँ धर्म करै लए जाइ छै तऽ अपना इच्छास से लोकके जे सामर्थ्य छै
हँ जे सामर्थ्य यऽ से ओना किया हम करब किछु दए क आबै छै
हं जमुनो जी के जल बड्ड अथी रहे छै छथिन ओहिमे स्नान करै लए मना करैत रहै छथिन
तऽ सभ चीज प्रदूषित भेल छै ओहिमे लोक बुझैत छै नहि लोक तऽ भगवान के अथी कै के लोक जल पी लेलक लेकिन नहि पियैके चाही बड्ड अथी भेल छै सभ कते कहै छै साफ पाथी लेकिन की साफ हेतै सबटा तऽ ओहि मे जाइ छै दिल्ली क सबटा
ह्म नीक वृन्दोवन मे बड्ड नीक लागै छै
बड नीक जखने ओ चारू धाम के अथी
हुँ आ घुमयके लेल तऽ है जनकपुर सब लोक गेल इ सब त अपन एक दिन मे घुमि
लोक हां गेल घूम के एतय सब ई नहि छै मासक करे के बाद एत तऽ घूमे फेर एल लोकग जाय
लोक जाइ छै ह हरिद्वारो सब तऽ लोक नहाय लए सबदिन गेल ह गंगो कात आब सब दिन लोक जाइत
सब दिन जाइ छै आब एगो बाबा धाम छै जे ओतौ सब दिन लोग कावर लए क जाइ छै
हँ
आ एगो कुशेश्वर छै सेहो एगो बाबे धाम कथी
हँ हँ ओतहु बड्ड भीड़ रहैत हेतैन ने हँ
सब के विश्वास बात छै बनल छै सब के बाबा मनु कामना पूर्ण करै छथिन सब ओ विश्वास लए के जाइ छै आब तऽ ओ तो सब बियाह उपनयन आ कुशेश्ररो में होइ छै से जेना बाबाधाम होइ छै तेना
हँ एतौ मड़बा बनल छै
हँ
हं मिथिलोमे कम थोड़े छै घुमयवला चीज एतौ सब तऽ बहुत चीज छै छै लगक चीज छै तऽ लोक ओते बुझबे नहि केलक हं हते कते भगवती पीये छथिन उग्रतारा भगवती छथिन नवादामे भगवती ति छथिन
उग्रतारा भगवती छथिन ओ कहे छथिन ई धरती तर से निकलल छथिन
हुँ हूँ
भगवती आ कनियए गोके छथिन
हँ
ओहो बड अथी छथिन प्रसिद्ध छथिन बड ओतुका हं सभ हँ दुर्गा पूजा मे ओतऽ बनै नहि छथिन माटि सभ ओतय हुनके पूजा होइ छनि हुनके लग कलश बैसा कऽ
हूँ
तैमे होइ छनि पाठ होइ छै न ओतय पूजा होइ छ
दुर्गा पूजा होइ छै सालमे कएटा
दुर्गा पूजा चारि गो होइ छै तइमे दूगो गुप्ता दूगो जान वाल आसीन आ चैत के होइ छै सभ जानै छै दू महीना में हँ आ ई एखन आइसँ शुरू भेलखिन अषाढ़ म हं माघ म ई गुप्त भेलखिन
हँ
मे ह केओ नहि बुझे पूजा होइ छै ने हँ लेकिन केओ बुझ थिन नहि जेना
मेला समय
मेला तेला हँ मेला नहि लागे छै भगवती के मूर्ति नहि बनायल जाय छै
हुँ हुँ
मूर्ति ए ओनाते फोटो ए पूजा होइ छै
हँ
आ चैती मे आ एहिमे तऽ बड
ओहिमे तऽ सब पूजो पाठ ने बड़ धूमधाम से भेल आ दसो दिन दसो दिन लोक व्रत तो केलक
एहि सब म तऽ ओते नहि देखै छियै व्रत करैत एहि दुनू मे लेकिन ओ चैठ आस्विन वला मे तऽ सब दसो दिन व्रत केलक बहुत दिन कऽ फलहार आर रातिकऽ अरबा अरवान खाय छथिन